हलो जय झूलेलाल जी हलो
हलो हां
हलो हां रीया वा अचे बी आवाज़ु
हा अचे थी
हा कहिड़ा हाल थव जय झूलेलाल जी
जय झूलेलाल तहां ठीक आहियो हा
हां बढ़िया मज़े में
मज़े में तहां मज़े में आहियो
अचे पी हांणे अचे पी ऐ ॾाढी लेट अचे ती
अछा
हम्म ॿियो किथां पिया ॻाल्हायो
असां कारनजा मां तव्हां काथे रहंदा आहियो हां महाराष्ट्र तव्हां काथे रहंदा आहियो
असी राजस्थान
राजस्थान अछा तहांजे हिते त्योहार कीअं मल्हाईंदा आहिन
त्योहार बढ़िया मल्हाईंदा आहिन हाणे चालीहा अचे पोइ चालीहा मल्हाईंदासूं
अछा चालीह मल्हाईंदा आहियो
हम्म।
जी
तव्हांजे मनाइंदा हुंदा हुते?
हा असांजे हिते बि चालीहो मन्हाईंदा हिनि न। ॾाढी धूमधाम सां मनाइंदा हिनि। चालीह ॾींहं, हा रेलियूं निकिरंदियूं आहिनि।
हम्म, हिते बि ईंअं थींदो आ असां वटि।
बाइक रेली निकिरंदी आ।
हम्म, चालीह ॾींहनि जो पूरी मौज हुंदी आ।
हा।
रैली न निकरंदी, शोभा यात्रा निकरंदी।
हा शोभा यात्रा निकिरंदी।
हम्म, ॿियो केरु थव घर में?
ॿ घ, ॿ घ, छोकिरा हिनि ॿ हिक छोकिरी आ गुड़िया हा
अच्छा। ॿियो, छा छा कमु अथव?
असांखे ड्राई फ्रूट जो दुकानु आ।
अच्छा ड्राई फ्रूट जा।
हा ड्राय फ्रूट जो दुकान आ। अच्छा।
असां वटि बि हिते दुकान वारो कमु आहे हम्म। अच्छा- अच्छा
तहांखे कहिड़ो कमु आ?
असांजी बि दुकानु आहे।
छा जी
इह्या वैरायटी स्टोर जी।
वैरायटी स्टोर जी।
हा।
अच्छा।
खाधे पीते वारी हूंदियूं इनि न पैकिंग वारियूं।
हा -हा।
हा इह्ये। ॿियो, हुते मींहं पाणी आहिन न?
न हिते बारिश आहेई कान्ह।
अच्छा गर्मी आ, हम्म
राजस्थान में आहे पांणी?
ट्रियोंॾींहुं पियो मींहु, उन खां पो त मींहु कोन्हे, हांण सांण त उमसि ॾाढी थींदी आ हिते।
अच्छा।
खेती बाड़ी हिते पो चांवरनि जो हलदो आ न वधीक त हुन सां उमसि थिये ती।
अच्छा- अच्छा, तव्हां वटि चांवरनि जो आ वधीक?
हा चांवरनि जी खेती बाड़ी, हिते असांजा खेत हिननि जा थींदा हिनि न।
हा -हा
हम्म, पो छाहे हुन सां उमसि ॾाढी थींदी आ एरिया में असांजे लाए।
अच्छा
पर सतू अ सान पई न घटि
हा
हम
राजस्थान में त उवई उहा आहे गर्मी घणी
हा असां वटि गर्मी ॾाढी थींदी आहे मींहं त ॾाढा घटि पवंदा आहिन
हा हा
महुं हाणे जीअं अॻियां सीजन ईंदो त को हिकु ॿ मीहं पवंदा आहिनि वधीक कोन्ह पवंदो
हा असां वटि वरी पवंदी आहे त हाणे हिन बार वरी आहे ई न बारिश
हा हेॾा मुंबई पासे त ॾाढी पई आहे
हा मुंबई सूरत अहमदाबाद
हा हेॾा त ॿुधणी में अचे तो ॾाढो मीहु पियो आहे
हा हेॾा ॾाढो पियो आहे हेॾे हेॾे हिन साइड हेॾे कान्हे को महाराष्ट्र में विदर्भ
हम सईी आहे सही आहे
हा हा हा
तव्हांजा पोइ ॿ छोकिरा आहिन
हा ॿ छोकरा
अच्छा विहाउ करे छॾुव ॿिनिन
हा हा ॿिन्हिनि जो थी वियो आं
सही आं सही आं ॿियो बढ़िया छोकिरियूं
ॿई छोकिरियूं नागपुर जी आहिन
अच्छा हिते नागपुरी सह
ऐं गुड़िया जी शादी शिरपुर हेॾे धुलिया साइड थियल आहे
अच्छा अच्छा धुलिया किथे पए इहो हिते ई एमपी में ही
हा, हेडे नंदुरबार गुजरात चालू थींदी आहे न
अच्छा।
गुजरात चालू थींदी आहे उते बॉर्डर ते ई आ शिरपुर अमलनेर शिरपुर हा।
ठीकु आहे, सिंधी जॻह जॻह घणेई वसिया पिया आहिनि अॼुकल।
हा सिंधी त हर जॻह आहिन
हम हर जॻह त्योहार साॻिया आहिन खाइण पीअण साॻियो आं सभिनि जो।
जी हा।
हम सही आं मुंहिंजी फैमिली आ मुंहिंजी मेरिज थियल आहे ईअं त ॿ छोकिरियूं आहिन।
तव्हांखे ॿ छोकिरियूं आहिन?
हा पढ़नि पियूं अञा नंढियूं आहिन छोकिरियूं। न नंढिय न अञा नंढिय नंढियूं हा वॾी छोकिरी पंद्रें साल जी आं नंढी यारहें साल जी आं
अच्छा अच्छा।
हम पढ़नि पीऊ अञा त।
अच्छा पढ़नि तियू अञा।
हम। ॿियो ॿुधायो, चेटीचड जो ॿियो त्योहार त मनाईंदा हूंदा
हा-हा, चेटीचंड जो मनाईंदा आयूं। चेटीचंड जो बि सुठो थींदो आ, बैराणो वग़ैरह निकिरंदो आ, झांकियूं निकरंदियूं ऐंन, रैलियूं
ह्म्म्म्म, त्योहार सिंधी त सॼा मनाईंदा हूंदव? ॼेठ थियो, थदड़ी थी,
थदड़ी, गोगियो।
गोगियो थियो, महालछमीअ या सॻड़ा थिया।
हा-हा, इहे सभु त सिंधियुनि जा आहिनि न?
ऐंन सभिनि जॻह साॻिया सिंधी त्योहार ई आहिनि। उ एप में कॾहिं जुड़ायो आहियो? हाणे जुड़या आयो या, की पुराणा जुड़ियल अहियो?
जी?
हिन एप में?
हा, असां कल्ह ई।
अच्छा, नई जाॅइनिंग ई आ अञा मतिलब अन?
हा, अञा नई जेंटिंग आ।
वाह! वाह! तई! टास्क थी विया तांजा पूरा?
न -न, अञा चालू ई अॼु कयो आ।
अच्छा, अॼु ई चालू कैव?
हा।
अच्छा, उहो हिकु सौ असी मिंट वारी कॉलिंग कोन थी? मूंखे ॿ टे ॾींहं थीया अन।
जी, तहां कॾहिं खां जॉइन कयो आ?
ॿ टे ॾींहं थिया ऐंन ॿ टे ॾींहं।
हा, अञा हु कालिंग पूरी थी कोन्हे मुंहिंजी बि अञा।
न थी थव कॉलिंग पूरी?
न, ह।
अच्छा, आया हूंदव न पैसा वग़ैरह?
न अञा कुछ स्टार्ट कोन थियो आ। हा हु फस्ट टास्क पूरा कोन थिया अन न अञा।
हा मुंहिंजी साहेड़ीअ वटि आया आहिनि पैसा।
अच्छा, घणीं पेमेंट अची वे? घणी अची वियव पेमेंट?
ॿारहां सौ आया अथव स्कॉलरशिप
अच्छा,
हा, सिंधियुनि खे जोड़ण लाइ थो कजे न भई सिंधी ॻाल्हाइनि।
हा, त न हुननि जा टास्क घणा पूरा थिया ऐंन पो?
उननि जा टास्क घणा पूरा थिया अन? उननि पूरो थी वियो। पूरो थी वियो थनि उहो एतिरो न आहे, हिक सौ असीं मिंट।
अच्छा थी वई पूरी? त ही पतो थव लंबे टाइम जी आहे, की थोड़े टाइम जी आहे?
लंब, चवनि था लंबे टाइम जी आहे।
अच्छा, अञा हिन ते अॻियां अर्निंग आहे मतलबु?
हा। सब चकनि खे हा असांजे हिते त चंॻन खे मिलिया आएन, केंखे ट्रे हज़ार मिल्या आएन, सतावीय सौ मिल्या आएन
अच्छा, एतरी पेमेंट अचे पी मतलब
हा हा
चलो बढ़िया है फिर, लेडीज़ जदा जुड़यल आ न, जेन्ट्स त असां जे पासे ते एतरा माणूं कोन जुड़यल आएन, राजस्थान मां।
अच्छा अच्छा, हेॾे वधीक एन महाराष्ट्र ॾे।
हा महाराष्ट्र ऐं-एमपी जा माणूं ॾाढा अन हिन में।
हा एमपीअ जा, महाराष्ट्र जा
त हिन में ॿ्या बि कम थींदा हूंदा एप में, कि ख़ाली कॉलिंग आ?
कॉलिंग, एतरो ही ख़बर आ कॉलिंग ही आ हिन एप में न, हा कॉलिंग ही आ।
हा, त चइन ता कई लिखण वारो कम बि आए हिन ऐप में।
अच्छा, लिखण वारो बि कम आ?
हा, अञां पूरो पतो लॻयो कोने, चइन ता। तांखे कें जोड़्यो हिन में?
इअं, मांजी सायड़ीअ।
अच्छा, सायड़ी जे थ्रू जुड़्याओ न।
हा हा, फ्रेंड ने जोड़्यो तईं।
सही आ सही आ, ॿ्या माणूं जोड़िया हूंदव तां?
हा हा चंङा माणूं जुड़यल अएन हिते, अमरावती जी साइड में कारंजा।
अच्छा
हा।
त, कारंजा छा आए, जिलो आ छा?
न जिलो वाशिम आ, कारंजा जो जिलो वाशिम आ।
अच्छा, सिंधिन जा घर हुंदा ॾाढा?
हा हा, सिंधिन जा आएन न, आए नंढो ई कारंजा।
हम्
हम्
सौ, सवा सौ, ॾेढ सौ घर त हूंदा सिंधिन जा?
हा हा
चालीये जी, हाण तैयारियूं हलदी हूंदियूं?
हा, चालीये जी चालू ईन न तैयारियूं।
हम्, वर्त रखंदा आयो न हिनन में?
असां त न रखी सघंदायूं इये विर्त। असांजी गुड़िया और न्याणो रखंदो आ। हा उओ रखंदो आ, उनन जी गुड़िया जी
बहिराणा, ॿ्या ट्या थींदा अन, उन टाइम त वेंदा ई हूंदव?
हा हा
हा, बहिराणां त थिएनि था, महीेने में चंङी बार थियनिथा।
हा हा, बहिराणो थींदो आ।
त लास्ट में जोत, जीअं परवान कंदा अन
हा।
उन टाइम, थींदो ई हुंदो।
हां,
चेटीचंड बि सुठो मल्हाईंदा हूंदा हुते। हलो,
हलो, हां।
हां। मुंहिंजो, चेटी चंड जो बि सुठो प्रोग्राम थींदो हूंदो।
हां, चेटीचंड जो सुठो थींदो आहे न। ह
अच्छा!
चेटीचंड जो सुठो थींदो आहे। हिते प्रोग्राम।
ॿियो सिंधी पकान-वकान बिॿ टम मिलंदा हूंदा हुते?
जी!
सिंधी खाधो, मुंहिंजो मिलंदो ई हूंदो हुते दाल पकवान वग़ैरह।
हां, असां वटि न मिलंदो आहे, हिते दाल पकवान वग़ैरह। अमरावतीअ में। असां पाण कंदा आहियूं। घर में इहे सभ आइटम।
अच्छा!
हां, हां-हां। दाल पकवान वग़ैर जे को इडली सांबर डोसा।
चलो ठीकु सभ बढ़िया आहे। सुठो लॻे तव्हां सां ॻाल्हाए करे। ठीकु आहे। जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल। थीियो न